हेलो। जाइ छो अबाज, हँ आबै छैय।
की हाल चाल।
ठीक ये, अपन बताउ।
हमरो बढ़िआ ये।
अ
परसू जहिना ठीक रहे तहिना करमे ठीक भऽ गेल।
हँ आय न गेले एकोटा।
हँ। परसू खने चाइरटा मे एकटा खालीटा रिजेक्ट भेल आ तीन टा सही भेल। आ तहिना काल्हिखन दू बेर लगेलियै तऽ दुन्नू एनाहये भेलै। आये क अहाँ खिड़की लगबै छियै। हेलो।
हँ हँ, हं ऐह।
हुं।
हँ हमहुँ छोटकी घर मे छियै।
हँ देखाइ छै।
हुं, काल्हिखन कालेजो छलै। नै एखन ओतेक नहि छै आब काल्हि खन जेबै‌।
ताइ मने घर पर छ।
हँ पढ़ाई, परीक्षा छै जुलाई मे।
अच्छा।
काल्हि खन काल्हि खन जमा ई सब करबै ओ जे गेल छलियैये इसकुलमे। सेशन प्लान सब जे होइ छै। त काल्हिसँ ओ जमा शुरू हेतै त काल्हि खन जेबै। आखिर ओना गेनाइ कोनो अथि नै छै, डेट छलैये।
हुं।
न आवाज कते छै ऐ मे पंखा। के आवाज अबैये कि हुं। नहि अहाँके तरफसँ पंखा किया बाजब आब एखैन ठीक अछि।
हँ त हमर पंखा चलैत छै ने त ओकर भ सकैत छै जाइत हेतइ।
हं। आर इम्हरे आमहर मे एते काज सब, निंथ नहि भेलैए एखन।
हुं।
एम्हर आम्हर बहुत काज भ जाइ छै।
हॅ से त भ जाइ छै।
पढ़ाइके हमरा सबमे त बड़का दुश्मनी छै।
नहि यै तोड़ा से किया रहतै तु त कते सुन्दर छें।
नै नै जहाँ बैसु ने कि किछु ने किछु भ जाइ छै।
हँ ओ अलग बात छै लेकिन
नहि ओहि से, लेकिन सब मोने चीज द जाइत छै।
हुं।
से भए जाय छै कि जखन जे काज करै के मोन रहे आ तखन मतलब किछु के वजह से से नहि होइ छै तखन ओ सामान चल जाइ छै से भ जाइ छै। और सब।
होइ छै कनि, और सब ठीके छै चलि रहल छै।
और अपने के नहेनाइ सोनेनाइ भ गेलै
हुं नहाएके एलहु हें तें लेट भ गेल, मार धोबक छले तैं कनि बेसी टाइम लागि गेल।
अच्छा आब एखनि त कनि काल कनि लेटेसे नहेबै आब कनि काल एखैन पढ़ि लेबै। भोरे उठलियै काज
भोरे चलै छै आब बन्दो भ गेलै चलनाइ, भरिते भरिते बीच मे ुकि गेलै हम त नहा लेलियै एक टाइम भरेबो नै केलै
ओ से त हमर सभके पानि भरा गेल छै।
नहि हम लेट से कनि उठल छलियै ने ताहि दुआरे।
दू टाइममे मोटर चलेलहुँ। भोर, साँझ, सरिया कऽ पहिने। ओ चाचीये हमर अपन भरि लै छथिन। हँ कहियो चलो जाइत छै, नहियो चलैत छै, सभ दिन
साझके राइत न दस बजे मे।
नहिै- नहि साँझ, मतलब छ साात।
छओ सात बजे मे चलि जै छौ, हमरा सबके छओ सात बजे मे नहि चलैया। दस बजे, आठ नओ बजे मे, दस बजे में चलल।
नहि तहन से चलि जाइय से, चलि जाइ छै। सब जिन सब रङंगग छै, तऽ अपन ओ से तऽ नहाले। पाइन नहि भरल, ओहि लए नहि छै चिन्ता, ओ चाची हमर भरि दै छथिन। बड़का पन्द्रह लिटरा छै, भरि दिन अपन चलि रहल अ।
हँ सब तऽ जरू वएह जरूरिे छै।
हँ, दुइयए तीन महिना तऽ दिक्कत छै, फेर तऽ ठीके छै।
हँ तऽ ओके बाद तऽ ठीक हेबे करतै।
हँ, इएह जून, जुलाई मे कनि दिक्कत भऽ जाइ छै, पिछला बेर तऽ चलाब च हाथमे ठेला भऽ गेल छलए, एहिबेर तो एहन नहि अइ ठेला।
जुलाई मे हमरा सबके अथी बंन्द भऽ गेल छलै पानि चलनाइ।
हु, एक एक राति कप। पानि कल पूरा छलउ हैंडिल दियौ, आधो लोटा से कम। कोनो टाइम तऽ ओहो पूरा फुस कऽ जाइत छै, कल ओहो पानि नहि अबैत छै।
ह, हमर सभके तऽ कल नहिए चलैत छै, चलैत छै मोटर चलल तऽ चलल। एक रत्तीके पानि खसै छै कलमे।
पाइने नहि परे रातिमे जे पानि पड़लै से बुझबो नहि केलियै, जे रातिमे पानि पड़ैत छै। तते नींन्द में घोर मे नींन्द।
हँ, पड़ै छलैयै डेढ़ बजे मे।
ह सेहो हम नहि बुझलियै, आ दोसर काल्हि खनआन
तऽ, बुझने रहियै, डेढ़ बजे पड़ल छलै।
ह, आन दिनक अपेक्षा कालहि खन मोन थाइको गेल छले, बड़ी दिन
हँ, कते दिनके बाद गेल छली ने, ताहि दुआरे।
त आदत नहि छै, जहन आदतऽ भऽ जाइ। छै, तहन फेर नहि छै कोनो। सेह होइ छै, ह फेर अगस तस, एकदम कंटिन्यू आद
अपराजित के लत्ती रहै।
बताह कतऽ।
तोरे ई खेत में लगे छै जेना, पता ने अपराजिते के छियै कि जंगल छै।
हमरा सभके अङ्गनोहो ने प्पा द छथि। हँ, अङ्गनामे पापा रोपने छथिन, अपराजिता के। बुल्लू रङ्गके। नहि- नहि से तऽ अपने पता नहि कत से, लेकिन अंगनो में हमरा
हमरा पता नहि होल लती लगे जन अपराजिते के छै, बड़ी दूर मे फैल छै, आ की जंगल छै? से नहि पता लगे छै ओकरो संग के।
हु, आ उम्हरसँ तऽ पापा भोरे- भोरे अनै छथिन, मन्दार धतुर।
हँ, एतहि से लजै छथुन भोर के।
हू हू।
हमहुँ स सोम दिनके जरूरत रहै छलै तोड़ि लै छलियै, मन्दिर जाकऽ रहै छलै तऽ।
हु, और सब।
आ सब ठीके छै, चलि रहल छै।
कऽइट रहल छै।
हू, कैटिये रहल छै।
हू।
गैल छलिय लग मे, रोटीयो ने देलीये।
की।
गाय छलियै लग में एकरा रोटियो नहि देलियै, रोटिये दुबारे आयल छलयैे।
हू एकटा छलनि हे, हिनकर सबके कक्का सब के लाल रंग के गाय छले या, ओ जहा हमर सकल देख तई काकिमाके, आथी ऐब जाइ छलैया लग मे, जेना आदमी के बजाबै छेलै। हिनका सबके छोटका कका के छलनि हे, एकटा आ बेचा गेलै, एक दो साल।
ओ पूरे लाल छलैया?
हँ, लाल नहि होइ छै, भूरा कलरके लाल। जे कहिय, लाल कहियै, की भूरा कहिये, ने होइ
ओ भूरा वालला जे रहे छै, जर्सी सन के।
हँ, से जर्सी नहि छलैया, पता नहि जर्सी छलै की छलै? छोटका कक्का के छलनि है। से बड़ नीक छेलैया ओ, एक-दू साल भ गेलै, बेचा गेलै। तऽ दलानपुर उ जहाँ खोईल दैत हेतै आ कि गेट लग चैल जाइ छेलियै रोटी लै।
हँ।
दिन में जखन माँ-माँ करैत रहै छेलै, ओसभ तऽ प्यास लए पाइन समय से दय नहि छथिन, आ एते फील्ड में गाछ सा अथी छै नै। घास तऽ ते रौद में। ओ चौरै लै दऽ दै छथिन, कहै छथिन अपने कमा क खो।
त छोइड़ दै छथिन, और की कहै छै, फेर दिन कऽ देखै छियै हम बच्चा सब रौद में परेशान भेल रहइ छै, ओय दुआरे कनि पइनो नहि दय छथिन, आ नहि लऽ जाय छथिन, रौद में बेचारा सबके घोर एकरा सबके मन। देह में दया लागि जाइया देख क एकरा सबके
इएह हमरो सभके, लेकिन उएह बात छै, कऽ की सकै छी। एहन गाय पोस
दिन के प्रचंड रौद में, ई गै अहिना रहै छै, आ लओ नै जाइ छथि। खिन जे, मने भऽ गेलै एक बजे तक, तहन लऽ जेथिन। चाइर घण्टा एठन रौद रहै छै, ओहो ओते तेज।
एते प्रचंड रौद छै, आ घास रहै तऽ किया काने
अपन कनि देर ल कऽ देलखिन, भोरका टाइम के रौदो कनि कम लगै छै, तहन जे बारह-एक बजे लऽ क चइल जेथिन तऽ ठीक रहतै, बेचारा सब रौद में अथी भऽ जाइ छै। छाहयरो नै रहै छै कतौ, कतऽ बैसतै?
हँ, दू दिन पाइन पड़ै छेलै से, पाइन में क ओनाही छोइड़ देलखिन। ई नहि जे समय स अपन गै पोसने छथिन, एकरा लोग गैय
बेचारा के एते कष्ट कैला दय छथिन, ओ सब बेजुवान छै बे चारा बन्हएल छै।
सएह न तऽ अपन पाप कमाइ छैथ, एहन गै के कोन। एहन गै के कोन पोसलाह के यदि ठीक सँ ओकरा हम नहि कऽ पबियै, अय स बढ़ियां नहि पोसला।
हँ।
ई तऽ खाली अपन फायदा देखै छियै, दूध के आ गोबर के।
हँ।
गोबरो के बर काज पइड़ जाइ छै, हमरा सभके एखन औसी वाली के फोन करै छियै। तहन गोटैक दिन कऽ द अबैया निपै-तिपै वला में भऽ जाइ छै।
हँ, निपल हमरो जरूरत पड़ै छै।
हँ तऽ उएह औसिए वाली के कहलौं तऽ ई कोनो ओकरा पर थोड़ी उपकार करै छथिन। गै पर गै हिन। का पर उपकार क दै छैन, गै हिनका पर उपकार क दै। ओइसे बढ़ियाँ नहि पोसु। टटाइत रहै छै, ओ माँ-वाँ करैत रहै छै। आ अपने छी पंखा में, बैसल।
हूं।
आ ओकरा रौद में टटा रहल छी।
हँ छोइड़ दै छथीन।
हूं।
दूगो छै, ओहु कात छै।
हैं।
दूगो छै, एगो ओहू कात छै।
हँ-हँ। और टाइम खेनाइ-पिनाइ सब बइन गेलै।
हूं लगभग- लगभग मम्मीये बनबै छलियए।
ओ की सब खेनाइ-पीनाइ बनतै।
की बनलै हमरा एनी शायद कटहरके सब्जी बनल हेतै।
ह ओ।
कटहल छलैए काल्हि, ओकरे सब्जी बनल हेतै आओर। जे बनेनै होय, अखन हम नहि देखलिय चायो नहि पिलौंहे, आब जाइ छी चाय पियैले, नहा के एबे केलों हें।
ह हमर सब तऽ दू बेर चाय भऽ गेलै।
उ हम उठलियै तकर बाद कले प परे गेलिय कहलियै नहाए लै छी, हमरा माथ में तेल लागल छलै। दुखाइ छलै, तऽ कहलियै ई केश पहिले माथ धोइएली नहि तऽ आर दर्द तेज भऽ जायत।
दू बेर चाय हमर भऽ गेलै, हई अङ्गना ओई अङ्गना सेहो। अ सहइ रहियै।
नइ जाइ छियै, आब ई कॉल कटतै ने तहन जाइ छियै चाय बनेबै।
अच्छा। हमहूँ पढ़ितेहे छलियै, पढ़ै लए बैसल छलियै लेकिन खाली पढ़लियै नहि। ओमहरे-आमह।
अच्छा।
बैसलीेये कखने नहि, सात, सवा सात, साढ़े साते बजे जे एना-ओना करबै, आब माथा चैन। जे कि सभटा काज कऽ कऽ बैसलीए, लेकिन से हमरा साथ होइतहे नहि छै। दूध दै ले एलै तऽ आब दूध लै ल उठि गेलियै, आब फेर चाय। फेर काकी माँ कल्हिखन एलखिन। तऽआब ओय अंगना, ओय अंगना। फेर अइ अंगना ओए अङ्गना आब ओहिमें कानी-काल काकी बैसा लेलखिन। त मने ल क कखैन ने फेर गेलियै लिखै ले बैसलहुँ त पेने ख ल के ओरियेबै सब केना पेन लै ले उठल त देखलियैए अखिलेश नहा रहल छै। पहिने आउ महादेव बनाउ सइया वला महादेव हम बनाबै छियै।
वैह पूजा करै छै।
हां एखैन त चौथा करैत छियै आब ककाजीके भोरे इसकुल रहैत छनि। त ओहो करै छी। त आब देखलियै ओ नहा रहल छै। तहिना महादेव बनाउ त कहलै देखियौ पढ़ाई के हमरा सब कते छेबै। चलियै साते सवा सात बजे माथा चैन क बजे आब बैसबै पढ़ै ले। आ से देखियौ अखैन तक एम्हरे आठ बाजि गेल छलै आठ सवि आठ। मन्त्र कुरकुरे छै अन्दरसँ।
आखि आब त साढ़े नओ बजै छै।
सैह न। साढ़े नओ बाजि गेलैये अखन तक भोर से केलियैये नै किछो। उठि त जाइ छियै सवेरे
चाययो नै पिलों हें आब हमरा चाय पीबा के अथि भ रहल अछि।